अच्छे कै दिन से गप करऽ चाहैत छलहुँ।
हँ चलू न हँ किछ कहै। हँ सब ठीके हेतै गाम घरके समाचार ठीक छै।
हँ एखन आइ काल्हि। किने से एकटा गप कहली जनेउ कते ठाम उपनेन तुपनेन भेल हे।
हँ।
तऽ जनेउ काटनाइ नहि कियो बुझै छलखिन।
अच्छा।
जनैउ काटि के केना तैयार होइ छै।
हँ।
से नहि बुझैत छलखिन आ ओ बरुआके जे छै। से जनेउ जे छै से ओ हाथे के काटल देल जाय छै।
ह मतलब।
हँ हाथे सब। बनैल तऽ ओ ओना तऽ आर सब बिधमे तऽ रेडीमेड दऽ दियौ। लेकिन एहिमे जे छै से अहाँके हाथे के बनैल होइ छै।
बनैल तऽ हाथ। के रहै छै उपनयनमे रहैत छै जे अपना सोझामे बनलाहा।
हँ मतलब अपनेसँ बनैल खरीदुआवला नहि दियौ ओ। हँ हँ हँ।
बारक लोकमे सँ किओ। पवित्र भऽ कऽ जे बनाबय सएह ने।
हँ तऽ उएह दुआरे जे से आब ई जनैउ। के चर्चा पर हम अहाँके कहै छी। जे जनैउ जे केना बनै छै तकर विस्तार से अहाँके बुझल अछि।
नहि नहि जतेक हमरा तऽ। बता देब तऽ नीके रहिते कनि बता दिअ।
अच्छा तऽ।
हू।
पहिल के जमाना में तऽ बांग होइ छले अच्छा एखनो बांग होइ छै। रुइ होइ छै तऽ ओकरा रुइ के पहिने टोकरी पर से ओकरा। सूत निकालल जाय छै काटल जाय छै टोकरी पर।
हूं हूं।
हँ। तहन टोकरी पर टोकरी जे छै से आइ काल्हि टोकरीयो ने धिया पुता सब बुझे छ हम अहाँ बुझे छीय हमअहा। बुझबै ने त।
सभ नहि बुझैत छै से कहू हँ। त जे बुझै छथिन पहिला लोकसब छथिन लेकिन वएह छै जे आइ काल्हि। सभटा लोक फोटो दऽ कऽ बुझैत छै जे की छै तऽ।
हँ से तऽ सभटा पता लगा लैत छै कोनो दिक्कत नहि छै ह कोनो काजमे लेकिन। तैयो आब चर्चा भेल उपनैन काल के बाद तऽ हम कहलियै कए दिनसँ की जे। गप हेते ने तऽ कहबनि जे जनैउ के काटनाइ के बारे मे देखियो ऐना। चर्चा होई छलै। तऽ ओ तकर बाद ओ जे छै से अहाँके जनैउ के सुत। थुप के काटल जाइ छै टोकरी पर, आ ओकर बाद। टोकरी पर जखन कटा जाइ छै सूत, तखन ओकरा जे छै से ओकरा फेर ओकरा लच्छा बनायल जाइ छै। तहन फेर ओकरा से माँजल जाइ छै, बाँटल जाइ छै। बुझलियै।
हम्म आथी मखान स न।
हं नहि पहिने, ओकरा पहिने ओकरा अथी कैल जाइ छै, बाँठी क बैंटि क तकर बाद ओकरा धोल माँजल जाइ छै, तखन जहन ओकरा सुखा दै छै त अप तानी बनेतय जनेउ जे तैयार करतै तहन अहां के एकटा खूट्टी रहै छै त ओकर बाद के जेहेन लाल कलर बनाउ, पियर कलर बनाउ, दू कलर उज्जर बनाउ, उज्जर सब अहाँ के बेसीतर नहि काज लाले पिरे काज हय छै, तऽ ओ मखान कडा़ होय दुआरे मखानसँ तऽ पहिने जे छै से, अहाँके रंगसँ ओकरा जनऊ के खेहनाइ कहै छै, खेहल जाइ छै। जा हँ ओकरा रंग सँ ओकरा खेहल जाइ छै, खेहनाइ कहै छै रंग सँ ओकरा पूरा जन‌ऊ खेह क लोटा रहै छै, एक दू गोटा स एकटा खेहु एगोटा पकड़िक ओहिमे फंदा लगा दी।
हम्म
आ तकर बाद ओकरा कड़ापन केना हेतै। त मखानसँ ओकरा
हम्म
मखानसँ ओ कड़ा हेतै ने।
हम्म
तऽ हम कहलियै एना बनैत छै जनेऊ, तकर बाद अहाँके कहलऊ जे एहिमे देखियौ त एहिमे सही छै कि नहि, जन‌ऊ अहिना तैयार होइ छै।
हम्म
तकर बाद जाकऽ से ओकरा कपड़ा स खूब ओकरा
रगड़ल।
सु रगड़ल जाइ छै, जेकि ओहिमे सूत जे छै, से एकदम प्लेन भऽ जाय। कपड़ा स फेर ओ सुखेलाके बाद हँ हँ खर खर ओ नहि रहै छै, रूसी तुस जेकां से एकदम प्लेन
हूं हम्म
सबटामे सिमरताइ चाही ने।
हम्म -हम्म
औ ओकर बाद फेर ओ सुखैएल। बच्चा बुच्चीसँ बचेने रहू, कियो नाइंघ नहि दियैए, किया तऽ नाइंघ देत त अशुद्ध भऽ जेतै। तकर बाद फेर ओकरा तानी बनायल जाइ छै, दू टा तानीके। मिल्प एखक तानी बना क, फेर दू टा तानी के जोड़ा लगा क, ओ एक जोड़ जनऊ तैयार होइ छै।
हम्म
ओ शुद्ध जनऊ भेलै नहि तऽ अहाँके कते जनउ छोट भऽ जैत। आ अपनेसँ जे बनबै छथिन, मैथिलानीसबगाँव घरमे तऽ ओ जनेऊ पैघगर रहै छै, सब आदमीकेँ ओ जनेउ पसन्द पड़ै छैन। तऽ यैहसभ हम कहलियै जे जनउके बारेमे चर्चा कहैै छैनि आ ओकर बाद तऽ चरखा पर पहिने लोक कटै चरखा पर आब तऽ अहाँके चरकट चुरकुट्टी चरकट्टी जे होइ छै तइ टा मे लोक देखलक चरखा कटनाइ।
पहिने चलान छलै तऽ लोक देखै छलै आब लोग शोके पाबैने मत
हँ तऽ ओहो विध करैलै लोक एना एना छू देत पीर पीर की काटत एना एना छू छू क चर को नै चलैल होइ छै आ ने चरखा नीक जल्दी भेटैत रहै छै। तऽ यैह सब बात हँ जनउ के बारेमे हमरा कहलियै जे ककहै छियनि जनउके बारेमे कीसभ होइ छै केना होइ छै। यैह सभ अछि तब
चूड़ा आब तऽ कनि बतेलौंए तऽ हमरा चूड़ो बता दिय चूड़ाके केना फुलैल जाइ छै बरुआ द्वारा
अथी जनउ अथीमे चूड़ा चुरकुट चुरकुट्टी जे होइ छै।
हँ हँ ओ कै दिनका पहिने फुलैल रहै छै।
तऽ ओ उद्योग जहन भऽ जाइ छै ने तऽ आब तऽ अहाँके सात दिन के नो दिन के एते दिने सात दिन बहुत भेलै। तऽ उद्योग भेलै ने तऽ ओइ दिन जे छै से अहाँके एं सुउद्योग भेल तऽ अहाँ के सोम या मंगल क माटि मंगल भेल तऽ सोम दिन लोक
कऽ दै छै। जइ दिन उद्योग भेल ओइस एक दिन पहिने चूड़ा कुट्टीस पहिने एक दिन धान के बड़ुआ फूलै लै दऽ दै छै।
बरूए हाथे नबका कोहामे फुलै लै पड़ै छै फेर अहाँके ओकरा धान ओहि धानके बरुए अपन नवका खापरिमे दै छै नवका चूल्हापर। अहिबाती सबके तेल सिन्दूर लगा क अहिबात पाँच केओ पाॅंच टा घानी भुज ली तऽ केओ पाँच टा चूड़ा कुटली तऽ केओ ठोकरा देली जेकरा ठोकरा देबले अबै एलै से भेल वैह चूड़ा अहाँके तैयार भऽ कऽ नै भीख कालमे लैच च्लुर बनै छै।
हूं
हँ वैह चिल्लौर बनै छै आ अकर बाद माटि मङ्गल हँ आ माटि मंगल जे होइयै अहाँके त ओ जे माटि मंगल अबैयै तऽ कौली कल्याणी के जे खेनाई बनैयै
मधुश्रामणीमे जे छै से की होइ छै मतलब ओ नै कहब खाली मधुश्रावणी दिनका बताउ दिन मतलब ओइमे कते डाली पनपथिया औंकुरी कीसभ होइ छै?
अच्छा मधुश्रावणीके ओरियान कहै छी। तऽ मधुश मधुश्रावणीके ओरियानमे तऽ जेना पञ्चमी में जेना होइ छै ने ओकर दुना ओइमे सभटा चीज
आच्छा
बुझलियै दुन्ना सभ चीज ओहिमे होइ छै पन्द्रह टा
पूजा लेल की की रहइ छैन?
विषहारा के पूजा लेल अहाँके जाइ जूली जे रो-लोढ़ल रइ छै से तऽ अनिबार्जे छैन।
हूम्म।
दूध लाबा अनिबार्जे जे छैन, कटहर केरा हुन हुनका नैवेद्य में जरूरी छैन मधुर, पान, ई दम जरूरिये छैन। आ मक-अथी औकुरी जे छै, से आब सासुरसँ एल रहै छै बादाम फुलैल ओ जे छै से ओ पबनैतिन जे छथिन से खोंइछ दै छथिन। तऽ ओ एकदम जरूरी छै।
अहाँके बुझल अइ? या नैय बुझल अइ तऽ कोनो बात नैय, औंकरी बँऽटै के की कारण? औंकड़िये किया बँटाइ छै?
औकरी हमरा लगैया क की जे औंकुरी अइ लैऽ बँटाइत हेतै जे ओई में औंकरीत तऽ होइ छै ने, हमरा अपन अन्दाज कहै छी, जे ओई मे जे अथी अहाँके पेंपी निकलै छै, तऽ भ सकैयै बंश भरै, खोंइछ में कोनो एहन होय। हमरा
हमरा लगेयै, हँ, अन्दाज वैहैऽ हेतै, पता जे किछु चलू तऽ हम फेर कहै छी जे पुरहर पातिल अहिबात जे जरै छै ओकर की छै? कथीके ओ प्रतीक छै?
अइबात पुरर परतीक अहीके छै, जे अहिबात बड़हल रहैऽ, पुरहर
अहीबात सलामत रए, हँ।
हँ, अहिबात सला
आ ई ओई दिन सोहागो माथल जाइत छै, आ सब लै छथिन सोहाग।
हँ तऽ सोहागो जे मथल जाइ छै, से मौश्रामणी दिन। कते ठमन बऽड़ मथैइ छै, कटे थमन महिला मथै छै, सिन्दूदानो होइ
ओ बुझल अइ कथी-कथी लकड़ी होइ छै से ताम में?
ओईमे तामा रहै छै।
ताम, धानी, धान, बेलक ठाइर। बेलक मतलब लकड़ी आ आमके लकड़ी ओई लऽ कऽ।
आ-ओ-ओ खिस्सा ओई काल में गणेश जी के गणेश जी मथै छैथ सोहाग, हूं। ह्म्म, गणेश जी मथैत, अ-क-बऽरे मथैत रहै छै क-सोहाग। तऽ ओई में लाल धान रहै छै, तऽ अहिबाती सब जे छैथ सो पबनैतिन स लै छैथ सोहाग, मेन ओहि लैऽ लोक जाइयैऽ पाबैन तिहार में जे अइ सोहाग के बड़ ई-ई-सोहाग लै के बड़ प्रसिद्ध छै, प्रधानता छै। पहिने अपने पबनैतीन लेली तखन अपन घर के जते लोक एल, टोल समाज के लोक एल सबके देलैथ। ओ सब खूट पर लेलैथ, गणेश जी के म-मथै काल में गणेश जी के कहानी होइ छैन, की मतथै छी गणेश जी? तऽ सोहाग मते छी।
तऽ ओहिमें जे छै से पहिने एलखिन हेना ना कऽ कऽ पहिने एलखिन कैश। गणेश जी गणेश जी की मथै इ? सोहाग तऽ कहलखिन जे हमरो दिअ तऽ।
सभसँ पहिने तऽ धोबीिन एलखिन।
अच्छा धोबीन एलखिन।
हँ तें ने सबस बेसी स्वा
हँ-हँ-हँ-हँो भीखिन।
सबस पहिने धोबी तकर बाद के एलखिन से नहि बुझले। लेकिन सबसँ सबसँ पाछू। ब्राह्मण बेद
ह ह तऽ हुनका कहलखिन जे ई ह जे हमरा साग
तें दुआरे एक सेकें्ड तें दुआरे से जे हमरा लगैए बवाहमे से। सीता के दहुन सोहाग रे।
ह लठछििल क दियो बनिियां जे जे तऽ ओकरे से सुहाग
ई गीत गाब के और धोबिनिया सोहाग देय छथिन ते धोबिन के सबस बेसी सुहाग मानल गेलैया हुनका छनि हुनका वरदान हुनका वरदान प्राप्त छनि गणेश जी द्वारा तऽ इएहसभ छै। तऽ आर उएह भेलै। ऐंठे जुठे तऽ ब्राह्मण बेटी गेली। तऽ हुनका बछल खुछल जे सोहाग रहनि तऽ उएह।
तऽ ब्राह्मणी बेटी पुछलखिन जे हमरा केना सोहाग बढ़त अहाँ जते नियम सब पूजा पाठ करब जतेक नियमसँ घर अङ्गनाके रखब जतेक नियम से शुद्धता से रहब तऽ तहि मे अहाँके भाग साग पति के सेवा करब पति के सबटा सब तहरे सुखो खुशी रखबैन ओह सँ सुहाग बढ़व उही सब वहाँ। के ई भरि महिना अहाँके मिथिलाञ्चल मे खाली सोहागे के वर्णन खाली पतिवर्ते के वर्णन एहि महीना साावन महिीना साओन महिीना
हू अपन मिथिला अपन धरती जे अछि से पा पवित्रता पूजा पाठ सीताके धरती रहल हे ने ताहि दुआरे ओ छै। तप तप एतयका महिला बहुत सँ शक्तिशाली रहै छथिन बहुत मजबूत सीता जानकी के जन्मभूमि छै। तऽ उमहर महिला जानकी स्वरूपा छथिन आर हर महिलामे एकटा अलग ताकत हर महिलामे एकटा अलग अ निष्ठा छनि हँ वएह छनि ओर इएह महिला के आगू बढ़बै छैन। तऽ ई चीज छै अपना मिथिलाके शक्ति हर चीजमे अहाँके देखबै। कते कते कठिन तप कऽ कऽ रहल छै लोक देखि खियौ जे चाहे कोनो व्रत हैत कोनो किछु चाहे देव पितर हर चीजमे महिलाके देखबै कतेक व्रत उपास करब। पड़ै छै बापरे आनोन आनोन हँ। ओ तऽ छोडू ओ तऽ छोडू। हँ कोनो भी मतलब देवसँ लऽ कऽ पितर तकमे चाहे बियाह होयत।